ठीक छियै
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हँ हमहुँ ठीक छी
खाना पीना बेन गेल
हँ बेन गेल
की सब बनेलहुँं
हम तऽ बनेलहुँ हन दालि भात सब्जी अहाँके बनल
हमरा बनल मकइके रोटी आँठीेके आलू कऽ सब्जी
अच्छा मक्कई अपना खेत मे फड़ल छलए
अपना खेतेमे छलए
हू हमरा सब हमरा सबके उम्हर तऽ फड़बो नहि करैत छै खेत मऽ पहिले होइत छलैग तऽ ओरहो सभ खाइ छलियै आब तऽ शौखे लागै छै खााय लऽ हमरा सबके इमर होइ छै अहाँ सब उमहर होइया
होइये मकई हमसभ तऽ मकइ खेतमे खेलैयै औरहा ओढ़ाहियै
हू
आ सभ आदमी खाइ जाइ छलियै ओगरै छलियै
हँ पहिले हमहुँ सब बच्चा रहियै छोट रहियै त हमर बुढ़िया मैंया छलखिन
हँ हँ
तिनका सङ्गे हमहुँ सभ जाइ छलियै मक्कइके खेत मऽ ओगरै छलैय बालि कऽ तऽ लोक चोरा क तोड़ि न लेय ओरहा
तोर लै हँ हँ
हँ आ जे जाय गाछी कलम पहिले तऽ लोक कलम सब में ओगरे ले जाय सबके सब कलम मऽ तऽ लोक सब तोड़ि लै आ ओते जखन खेते मऽ अथी सब रहय छलै पत्ता पुत्ती सब ओते आगि कऽ ओएह में पकाए कऽ ओतेक खेतेमे बैठ कऽ खाइयो जाइ
हमहूँ सब करयै
हँ
ओढ़हा ओढ़ाहिके
हूँ
खेत में खइे
तऽ हमहूँ सब मैया सब संगे जाइ छलियै तऽ हमहुँ सब पहिले खइये ओरहा सब बालि सब छोड़बै छले लोक कते कते नइ
हमरा गाँव में एखनोहु होइ छै मकइ
हमरा सब दिसन तऽ बन्द भऽ गेलै हमरा सब दिसन तऽ बड महग भेटैत छै पचास रुपए साइठ रुपैए किलो अखन मकई भेटय छै
हँ
तखन तऽ अहाँसब एम्हर सस्ता हैत
हँ हमरा सबके सुविधा यए पन्द्रह रुपये
हूँ बुझियौ ठामे तीन गुन्ना भऽ गेलै
हँ
आब तऽ शौख लागै छै आब तऽ बजारो सबमे देखे छीयै ओरहा सब बिकाइत
जुआयल मकई के भेटै छय बाजार
हँ लेकिन देखे छ खाय के तऽ मोन होइया लेकिन अपना तऽ लोक गाछ त तोड़ैत उंगरी भोंक के देख ले दूध निकले उएह बालटा तोड़े छलियै आ ओकर सबके तऽ रहै छै जुआल जुआएल तऽ ओ खाय में नइ नीक लागै छै तैयो लोक अपन सेहनता के चीज रहै छै तऽ एगो एगो दूगो कीन ले
लालची चीज भेलै ओ सब
हँ आम ताम फड़ल छलए कि नइ बेर कलमसब में
अबरी नइ छलए तेहन फड़ल कटहर फड़ल छलै आम नइ छलै फड़ल
तखन तऽ अहाँ सब खूब कटहर एहिबेर खेने हैब
हँ खूब कटहर खाइ छी
तैं आठी के सब्जी बनेलियै हन ने
हँ
हँ अपना सबके इम्हरका तऽ उएह सब होइ छै प्रसिद्ध आठीे सब्जी कुमरौरी क सब्जी अदौरी कऽ सब्जी
हँ
इएह सब अपना सबके इम्हरका लोक बेसी खाय पियै छै
नीक लागै छय
हँ अपने सब तऽ उम्हर लोक बुझे छय सबठाम ई सब लोक बुझबो ने करै छय
नइ
तऽ बनि गेल कि आब बनेबे करब
थोड़ बहुत बइन गेल आओर बनबै लए अछि कनि गरम रोटी खेथिन तऽ से आब बनेबनि कनि पाँच गो
हँ हँ ओ रोटी सब तऽ गरमे गरमे नून मिरचाइ संगे खाम हँ
आब बनेबै बुझलियै
हू और अहाँके घरमे सभ ठीक छैथ
सब ठीक छथिन अहाँके
हँ हँ हमरो घरमे सब ठीक छैथ
एतौ सब बड़ बढ़िया हमरो घर मे ठीक छथिन सब
तऽ आब नहि जाइ छिए ओरहा सभ खाय लए कलम सभमे
आब नहि जाइ छियै जेबै फेरो
हँ पहिले तऽ हमसभ रहिऐ गाँव में तऽ मैया सबके देखियै जाय छले कलम मे आम ताम सब ओगरे ले पहिले त सब अपने आम सब ओगरे ओगरे छलै न
आमक तऽ झक्को बना कऽ हमसभ कलम मे खैयै नून मिरचाइ तेल ल जइयै
हमहूँ सभ जाइ छलियै छोट रहियै तऽ जखन जइयै तऽ सब चीज झक्का ओते बना क खैये शौक से जइये तऽ खाना लो जइये कलम मे बैठ के खाइ ल तखन त खेसारीके साग नहि होइया अपना सबके उम्हर तऽ ओ खेसारी सागके झक्खा बनबै छलियै अथी नून सब लऽ जाइ छलियै नून अचार के मसाला ई सब तेल सब लऽज पुड़िया मोड़ मोड़ ह
नीको बड लागै छलै खेत मे
हँ खेत क आइपर किछो ब्लेड तलेर लऽ जइै से कनि कनी काटि दै छलियै ओते ओढ़नी मिला के ओते सब बैठ के खा जाय छै छलियै धोबो तोबो नहि करै छलियै
हमसभ तऽ तारक डंटा स से काटियौ आरी जकाँ धार रहै
आ जैयै तऽ आमके टाइम होय तऽ आमके ओनाहिए लऽ जैयै पहिले ते ब्लेड राखे छलिये संग में कखनो क मैया सब देखे तऽ मारे छै कीन ले ब्लेट सब
तऽ ओनाहि ओढ़नी मे के आम के दऽ दै छलियै गाछ पे पटकि दिय चारि बेर तऽ फुट जाइ तऽ ओहिमे नून सभ मिरचाइ सभ मिलाऽ ओहि बैठ कऽ खैलहुँ
ओढ़नी नहि फाटैत छलए
नहि फाइटो जाइत छलै तऽ मारै मैयसभ तऽ आब मारैत मारैत तैयो खा जाइत छलिए पहिले वला थोड़ी छै आब हँ पहिले वला जिंन्दगी कहाँ रहलै आब ककरो
पहिलु का जिंन्दगियो नीक रहै
ह पहिले लोकके कुशियार होय मकई हो सभ चीज अपना खेते मे होय सभ खाइ
कुशियार तऽ हमरा एखनोहु अछि।
नहि हमरा सभके उम्हर नहि होइ छै आब कुशियार सभ पहिले तऽ लोक अपने। अपने रहै तऽ अपने खाय छलै पहिलुका लोक सभ चीज जे लोक पहिलुका लोक सभ जे चीज सभके पुछे ने से चीज लोक खाय ले आब लोक के शौख।
सेहनता लागे छै पहिले कते कते डोके आबे।
ह या जेना एखन पानिके टाइम होइ छै तऽ पहिले कते कते खेत सभमे रहै पैनसभ ह आर के काते काते हम सभ ते छोट रहिये ते हमरा सभ के त नहि बुझल आबे छले
हमर दीदी छलै एगो ओ बड़ तेज तरार रहै। तऽ ओकरे संघे जाइ छलियै हमसभ डोका बिछै लऽ
हँ।
तऽ ओ। ओ की करे आइ रे आइ रे हम सौंसे जइये पान मे तऽ कते जगह कांको रहे तऽ कांकोड़ तऽ हमस डर से नहि उठेया ओकरा काटे वला हाथ नहि रहै छै चंगुर जेना ह तऽ ओ तऽ हमसभ डर से नहि लियै लेकिन डोका देखियए तऽ उठा लियै तऽ ओ कि करे हमरा सभके मारि के छीन ले ग बड़का बड़का जे रहे से
हँ।
अप अपनाप छोट कि छोट कि लऽ कऽ हमरा दऽ देब अगना लोकऽ कऽ अइयै तऽ सभ देखियै ओकरा ओतेक नमहर नमहर ओते डोका आ हम बच्चा रहियै तऽ हमरा तऽ मारि कऽ छीन लिआ हँ तऽ हमरा कनिट ने रहै छल तऽ ओतबी थोड़ी बनेतै गा। तऽ कहे कि राखि लेब पन्नी मका दू चारि दिन जमा करबही। तऽ बनाय देबौ। तऽ हमस बुझिय कि पन्नी मे रखबै ने तऽ मरि जेतै ओकरा पानिमे लऽ जा कऽ तऽ राखि दियै ओ भोरे उठियै त ह भोरे उठियै तऽ ओ सभटा कतऽ ने कतऽ भागि जाइत छलै किया एको गो डोका रहोतै ग
क
तैयो सभ कहै एहन बिछै ल नहि जायके काछो नहि जो नहि जो तैयो चोरा नुका कऽ भागि जे मारित छै कनि मारि खा लै छलियै
धियापुताके टाइमके ओ उमागे रहै छै किछु आओर
ह आ हमर दीदी सभ छल खिन एगो हमरा अपना दीदी तऽ नहि छलखिन हमर बड़का बा के बेटी सभ छलखिन
हँ।
तऽ ओसभ जाइ छलखिन तऽ ओसभ तऽ नमहर रे ओसभ तऽ नहि ठीकऽ दे तऽ ओ सभ जाय तखन हमरो सभ सभ के बहुते बहुते होय आदमी सभ मम्मी सभ सभ बना क खाय छले
आब तऽ देखे छियै खेत पथार मे लोक के पाइनो नहि रहे छै तऽ डोका कतऽ से रह
रहै छै तऽ डोका क ओत से भेटत
हँ पहिले जेहा डोका के लोक पूछ ने से डोका भेटबोनि करै छै
हँ एक आदमीकेँ कहबो केलियनि ये भेटतनि तऽ कनि आनि दिहथि पाँच किलो
हमरा तऽ ओतेक नहि ओना नीक लागैत रहैय तैयो लेकिन अथी के चीज छै लो
आइल छि
हँ पहिलुका जमानाके चीजसभ होइ छै तऽ लोक देखै छै तऽ होइ छै कनी देखिये खाय के केहन लागे छै
ह ह भेलस
ह हअहाँसभके टाइममे तऽ आओर होइत हैत सभ चीज अहाँसभ त आउर जाइत हैत
पड बड्ड होइ छलै
हँ अहाँ सब अहाँ सब तऽ आओर जाइत हैब बिछय तिछय लए
खूब आनिये तऽ हमरा सबके तऽ भोजे करैये सभ लड़की मिल कऽ सङ्गी साथीसभ ओहिमे कते कनियो शामिल भऽ जाय
हँ ह तऽ ओना कऽ केऽ खेबै तऽ कोनो चीज नीको बड़ लागै छै अपना जे दोस्ती महिम हमसभ छोट रहियै तऽ हमर सभके तऽ आब कने बच्चा सब के लोको ओते खेलौना दै छै छै हम पहिले तऽ नहि रहै छलै त हमसभ ईटा के चूल्हा बना ले छलियै दलान पर पता की वला साग नहि होइ छै
हँ हँ बनपलाकी
ह ओकरे लऽ जाइ छलियै तोड़ कऽ ओकरा ओनहिये हाथ सँ मचोड़ि दियै ओ तऽ सीझो तुरन्ते जाइ छै आ हमरा सब घरमे तऽ सभ बैष्णव छलखिन तऽ केओ खााय ताय नहि मच्छा सब बाटी सब अलग कयल रहे तऽ हुनकरसभके बाटी लऽ जैतियै कारी करै लए तऽ मारबे करितै तऽ मच्छा राटी अपन लऽ के चलि जाइ छलियै उहे मे हम सब ओते बन पलांकी के दआ दै छलैख क नून सब द क आ पत्ती सब नहि पहिले कुसियार के कते लु पति सब रहै छलै।
पतहर सब।